हैलो हलो अच्छा
हा
हलो
अचे थी आवा हा हलो हलो हा आवाज अच
हलो हा आवाज़ अच
हा
हलो हा हूं हा जय झूलेलाल भईया झूलेलाल कहिड़ो हाल आ हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल
बढ़िया, बढ़िया तहां ॿुधायो
नेटवर्क इशू आ लॻे थो
इशू आ लॻे थो
हलो
हेलो
हल
हलो हलो हा आवाज नथी अचेव? हलो जी
मुखे शायद
मुखे त अचे ती तव्हांखे नथी अचे शायद हाणे अचेती पई हा अचेव थी आवाज हाणे तव्हां ॻाल्हाईंदव ईंदी न आवाज़ ही‌ ही त आवाज़ न पई तांजी त मतलब इन करे चवां पयो
हा न समझ
हा न त मां ॻाल्हाईं पई, जी ॿियो ॿुधायो जी, जी, जी कोई ॻाल्ह न आहे, ॿियो ॿुधायो तवांहजा बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया भैया तां ॿुधायो
सभ तहां ॿुधायो छा कंदा आहियो?
सभ तहां ॿुधायो छा कंदा आहियो? असां जो व्यापार आ कपड़े जो हा असां एम पी मां भैया, असां बि एम पी में आयूं ॾाढी सुठी ॻाल आ एम पी, एम पी असांखे असांजो कपड़े जो व्यापार आ अच्छा जी कपड़े जो तो हले अच्छा कपड़े जो व्यापार तव ॿियो ॿुधायो हा असांजो बि स्टेशनरी जो कम आ स्टेशनरी जो कम आ अच्छा अच्छा त
अच्छा
बढ़िया सुठो आ, ॿियो ॿुधायो कोई नयो समाचार? हा घर में परिवार सभ मजे में? तां ॿुधायो कुछ? सभ सभ सभ सभ मजे में, जी। जी जी, छाजो शौक़ रख कंदा आयो? असां त शौक़ रखंदा आयूं सिर्फ़ सत्संगन में अऊं गुरु जी ॻालियुन में। जी, केड़े सत्संग सां जुड़ यल आयो? असां सत्संग वेंदा आयूं हरे माधव, असां सत्संग अच्छा हरे माधव सत्संग में। तहां बि वेंदा आयो छा सत्संग में? हा असां राधा स्वामी सत्संग ते वेंदा आयूं अच्छा ड़ेरे में वेंदा आयो। हा बाक़ी इअ सेण आइन, सेण आइन। हरे माधव सत्संग में इंचार्ज आहिन।
अच्छा।
अच्छा।
जी।
त इय वेंदा हूंदा न सत्संग वतसंग उओ बि? हा हो त भई रोज़ जो, जीअं वेंदा आइनि सुबुअ जो शायद नियम अथन सिमरन जो। खाली जवाब अऊं बाक़ी शनिवार शनिवार सत्संग कंदा आहिन। शनिवार थीेंदो आ सत्संग? हा हिते शनिवार छा छुट्टी हूंदी आ न।
त
त उन ॾींहुं रखंदा आहिनि सॼो सभ त के मतिलबु कहिड़े बि शहर जी अ की ज त थंद ई थींदो आहे। पर होगया कंंदा हूंदा। हा न त हिते शनिवार छुटी हूंदी तन। अच्छा त शाम जो हर छंछर ते कंदा आहिनि। अच्छा शाम जो थींदो आ उते, हिते सुबुह जो कंदा आहिन। हा न हिते शनिवार, ॾींहुं सुबुहो शाम जो कंदा आहिनि। हा त हूनन् परमिशन वर्ती हूंदन न भाई की हा त मर्द भी ॼुड़न, जायफुं भी ॼुड़न। ट्री साल थी व्या हूंदव सिटिंग हूंदी आहे। हा, आॻियां मिली हूंदन, वठल् हूंदन। हा त सईी आहे न, जी।
हम हम
हम्म ॿयो? स त आज्ञा न मिलण आ त न कन् आ। हा न, बिना आज्ञा जे त ॾिसो, गुरूअ जे आज्ञा जे बिना त कुछ भी नथो थे। छा आहे, कंहिंजो बि सत्संग हुजे कहिड़े बि पंथ जो हुजे त उहो बि कुछ थींदो ही कोन्हे को। हा बिना आज्ञा जे त कुछ नथो थीं सघे। हा, थियणो ई कान्हे न। ह हा जीअं मालिक जें हुकुम जें बिना पतो कोन तो हिले ते, असां कीअं हिलंदासे? न-न, उओ त सही ॻाल आ। हला, ॾिसो पंहिंजी हलाए करे ब़ि कोई फ़ाइदो काने तव, फ़ाइदो कान्हे को, इ ॻाल सही आहे। हीय ॻाल, असां पंहिंजो शायदि पंहिंजे लाइ कुछ ग़लत निर्णय खणी ता सघंऊ। हम हम, सही आ, पर गुरू असां लाइ गलत निर्णय न खणंदो, न खणंदो कोई भीं कोई गुरू न खणंदो, कैंजे लाइ ब़ि। हा हो, हुन सां भी, हा हा हर हिक लाए, ग्यारा बार इन न हा हा, बिल्कुल सही चयो तां इय।
ह ह
पर असां लाए न हा, जेको हा बसि जेको भी हुजे। उन लाए ॻाल, कैंजे लाइ खणंदो? न न, सभु सभु प्यारा ॿारि तनि। गुरुअनिं जा, हा त असां मतिलबु छो गुरूअ जो हो कयऊं? असां ब़ि हुन हिसाब सां हलऊं न? जीअं गुरू हलाए। हा, हलणो त हुनजीं आज्ञा में आ, पर भईया बसि अञा थोरो मञऊं न था जीअं हा उह त, जीअं हलाए, तीअं वाह-वाह।
जी जी
जी - जी, जेकी गुरुअन ज़ी लीला हुजे।
हा
हा हा न? जी जी, बिल्कुल मञंणो आ। सही आ न? ॿियो कॾि खां आहियो इन ग्रुप मे? योगा वगर वे वेंदा आयो? न योगा न न, असांखे एक्सरसाइज़ बि न कोई? न पहिरां कंदो हुउमि ॾाढो पहिरां, पर हाणे न कंदा ऐन।
भईया
भईया, पर करणु घुरजे, हिकु उमर अनुसार, असांखे इहो फ़ाइदो तो रे, हम सही आ।
त योग
त योगा, योगा एक्सरसाइज़ शरीर सही तो रखे। हा हा कंदासे उहो ब़ि, असांजे छा दवाऊं न त पो वरी, उमिरि खां पोइ दवाउनि सां, दवाउनि सां तो हलणो पए। हा दवाउनि जा, दवाऊं जेके पयां ठहनि तीयूं चूननि वुननि सां। हा, त हिनु करे थोरो योगा हाणे चवई मूंखे तकलीफ़ थी, ब्लड प्रेशर ज़ी थोड़ी सी। त डॉक्टर, गोरी पियो लिखे। मां चयोमास, मां च्योमासं, मां च्योमासं कि मां योगा कदमुं त ठीक थीं वेंदम। न त बी अऊं मां, बराबरि मां अठनिं ॾींहुंनि में बिल्कुल ठीकु थीं वियो। हा, उहा सही ॻाल्हि आ। पर बी पी जीं शिकायत में लापरवाही न बीपी, ब्लड प्रेशर वरी वठंदा कयो। न त मुंहिंजी कोई ई बीपीअ ज़ी शिकायत आहे कोन। उहो अचानक केॾी महिल, कई बार थोड़ो भी कम वधीक, केॾी महिल थोड़ो दौड़- भाॻ ज्यादा थी वई। जी
उन जे
उनजे करे हुयोा मां व मच म गोरी, वठन ता आदत वारी थी थींदी आ, बी पी चवंदा आहिन गोरी आदत वारी थी वेंदी आ। हा ऊवा हिक दफो वरती माणू ज़िन्दगी भर‌‍ वठड़ी पवंदी। हा, त मां इने करे चवमास मुखे गोरी न लॻे। आदत ही‌ न विझणी योगा कयो अऊं सभ ठीकु आ। आदत ही न विझजे जेकी ज़िंदगी भरि थियूं सर थियूं
हा, भई इअं लापरवाही दवाउन सां न करणी आ पर त बि कोशिश करे की दवाउन खां बची हलऊं उहो ज़रूर करिणो आ ध्यान।
ह न।
जी
आहे की‌ न, हा हा बिलकुल सही। वई त। ॿियो कीअं लॻो हे ग्रुप तां के?
भईया हाल
भइया, हाली त ॾिस सही ॿुधायं सम्झ में ईअं मुखे पतो न पओ आ। मतिलब, जेकी फोनियूं कयूं अन लॻनि नथियूं हाणे मुखे अञा पंज फोनिन जो टास्क बच् चल आ, अच्छा, पर हिकु पंजनि मां हिकु फोन न थी लॻे, पंजन मा हिक बि नथी लॻे या? मां चओ लॻी वई लॻाईमांव त, घटि मे घटि मां हिन महिल सौ फोनियूं लॻाए चुक क क ली अचछा ह, सौ मां हिकु फोन न लॻी आ। कल लाॻूं हा क कल च की कम्पलीट जंंहिंजा नम्बर मिलनि था उअ कम्पलीट था ॿुधाइनि हं, अऊं ॿियो वरी नेटवर्क इशू बि हो कल शायद तॾहिं चवां भ‌ई पहिरां मां मैसेज कयां? पैरां मां पुछां भई पोइ अॻलो माण्हू के‌हिकिड़े कम में व्यस्त हुजे या कीयं, हा न न सही आ अऊं ॾिस उअं बि चवनि था पहले हिकु ॿे खे मैसेज करे कोई ॻाल्हि आहे पर्टीकुलर टॉपिक बि अगरि कोई खणंदव त ज्यादा सुठो तव हा त जीअं गुरुनि जी ॻाल्हियूं करऊं चाहे बारिश जे मौसम जे, हा हा हा, भई कोई बि हिक टाॅपिक हुजे जी जय झूलेलाल भ झूलेलाल ाल्हिय कयूं भ भई ग लड़िके जेकी जमे हा, सुठी लॻी छो की ॾिसो बेवजह जी ॻाल्हाइण कोई मतिलब भ टॉपिक उ न त बाकी सभु बेकार, हा जहिंमें सार हुजे कुछ ॿे कंहिंखे बि फ़ायदो मिले। हा उहई त चवां तो न भई, थेतांखे बि मू फ़ायदो मुखे ॿुधण मे सुठो लॻे ॿुधाइण सुठो लॻे। भई ॿिन्हीन पासे सुठो लगे अच्छा सही आहे भई ईअं जोड़ऊं कि थी सिघे हिक ॿे खे भा भेण अॻिते बि वधाए सघऊं। अॻिते वधाए सघउं ता अऊं हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए छॾां अॻिते जीअं असां ॻाल्हायूं त तीयं हमेशा असां पंहिंजे नॉर्मल कॉल में ॻाल्हाए सघऊं। परिवार हिक ॿे जो सब परिवार ठही भिहन एप त ठीक आह एप खां अलावा जीअं माण्डू अदर कॉल करे तो तीअं बी करे ॻाल्हाए बिल्कुल बिल्कुल नंबर त सभिन जा उहे ही न हुन नंबर में करे ॻाल्हायूं हर्जु थोडी आह कोई बिल्कुल पांण सिंधी आहियूं हा सब सिंधी हिक ऐं हिक ॿिए खे थोडो बहुत कुछ जानकारी ही ॾींदासे। हिक ॿे खे जानकारी ॾिदासे। ॿियो हाल चाल हिक ॿे‌ खां कुछ न कुछ सिखंदासे। हाल चाल ही लिखंदासे न। ॿियो छा खणीं वेंदासे। हा न न ईयो चवन था न ॾिसो हिक ॿे में सिक्क प्रेम ई तव जे सिक में सब राजी सिक में साईं राजी। हा गुरू त चवन ता न सभिन सां प्रेम सां हलो। विच्च में सिक में में सब राज़ी थींदा आहिन। बिल्कुल बिल्कुल। मां ॿुधायो ग़लत चयो हुजे कुछ त ॿुधायो?
न न बिल्कुल सही
सही की भई ॾिसो हिक ॿे सां भाई परिवार ई चओ ता न परिवार में बी सिक प्रेम अथव त उहो परिवार वधंदो। न त पोइ ॾिसो ॿार दोस्तीअ ॾे था ज्यादा वधन ऐं दोस्ती ॾाढी ख़राब शए आहे दोस्ती में छा तन सिक दोस्ती में न हूंदी आह। सिक में दोस्ती में हूंदी आह पर हुन में कुछ माण्डू ख़राब बी थींदा आहिन कुछ केहड़ी संगत जा थींदा आहिन। न त उहो ही पर मां उहो ई ती चवां ॾिसो ॿार परिवार छॾे होॾे दोस्ती में छो
हा असां परिवार डाइवर्ट था थियन। ऐं इहे परिवार में असां सिक्क ज्यादा ॾींदासे
परिवार में असां सिक्क ज्यादा ॾिंदासे न
पांण में जुड़ियल पया हूंदा ॿार
हा
हा तव्हांखे घंणा ॿार असां पाण ई अञा ॿार लॻा पया आहयूं
अच्छा अञां शादी न थी तव।
शादी न थी तव न शादी थी वई आहे पर अञां बेबी नाहे
जी
जी अञा कोई आहे कान मतलब शादी थी चुकी आह। अच्छा अच्छा अच्छा कोई न त मालिक सभिन खे ॾींदो। वेठा हूं जॾहिं मालिक जी मर्जी हूंदी हा न हुकुम हालात में बंदा खुश जेको वणे असां छा था करे सघुं। न न उहो असांजा ॾिसो कंहिंजे जीजो पैदा थियण अंऊ मरण बी मालिक जे हथ में आ। छो जनम त पोइ उनजो जॾहिं वार जो स्टाम लिखयल हूंदो तां वठो